हलो जय झूलेलाल।
जी जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल, अचे ती मुंजी आवाज़ तहांखे?
जी जी जी जी अचे ती।
अच्छा तहांजी आवाज़ अचे ती त ईंयं लॻे तो काथे तहां हवाई जहाज में वे तहांजी आवाज़ अचे ती पर मुखे ईअं लॻे तो जींयं तहां हवाई जहाज वेठा आहियो थोड़ी सर सर सर सर सर आवाज़ अच्छा हा हा। जी जी जी जी तहां कहिड़े शहर जा आहियो?
मां बिलासपुर।
छत्तीसगढ़।
जी, तव्हां?
चलो वाधायो हुजो तव्हांखे
छो? तव्हां बि बिलासपुर जा
न-न तव्हां ॿुधो त बिलासपुर में छाहे मुंहिंजे भेण जी शादी ठयलु आहे हिन करे तव्हांखे वधायो।
अच्छा ज़रूरु।
हा। ॾाढी देरि खां ट्राई तो कयां
न उहो ई एक्चुल में न सुबुह खां हिन ऐप में अलाए कहिड़ी मिस मिसटेक आहे ख़बर कोन की मतिलबु हर कोई मैसेज करे थो मेें फ्री हो मां फ्री आहियां कॉल कयो, मां फ्री आहियां कॉल कयो बाक़ी कॉल लॻे ई कोन्ह थी पई।
ऐप में कोई मिस्टेक कोन्हे हा, एक्चुली छा आहे न हे ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां थोरो बरसाति जी वजह सां थोडो नेटवर्क इशू अचे थो।
अच्छा न-न ख़ैर एक्चुअल में मां इहा न जॉइनिंग कल्ह ई कई आहे।
तॾहिं तव्हां चओ था, तॾहिं तव्हां चओ था ईअं चवां थो न मां त हिन में छा ॾींहनि ॾींहंनि खां जुड़ियल आहियां। त शुरूअ में मतिलबु हिकु बार में फ़ोन लॻंदी हुई ऐं जेतिरा ॿार मतिलबु लॻाए ते ऐतिरा ॿार लॻंदी हुईं।
अच्छा हीअं त हीअं कोई तव्हांखे प्रोब्लम नथिंग, कोई प्रोब्लम नथी थिए?
कोई प्रोब्लम न थी थिए ॿिन ॾींहनि खां जॾहिं खां तव्हां आहियो तॾहिं खां प्रॉब्लम अलाए छो चालू थी वियो न प्रॉब्लम ई न हुई।
अरे बाप रे, यानी मुंहिंजो अचण ठीकु आहे। मां हली थी वञा न मां हली थी वञा भई
न-न छा आहे न की ॾाढो सुखु ॾिठो आहे त दुख ॾिसण बि जरूरी आहे।
अच्छा हीअं मतिलबु ॾाढी इनकम कमाए वेठा आहियो।
हा, हाणे तव्हां सही चयो वियो आहे। हिकु सेकिंड होल में रहिजो, हिकु सेकिंड, हिकु सेकिंड बसि चांवर बसि। हा-हा-हा, ठीकु आहे। हा, मस्त चावंर ख़ुशबूदार। हैलो
जी, बाक़ी हिन में अची करे तव्हांखे छा मतिलबु सुठो लॻो आहे, थोरो उहो मूंखे ॿुधाईंदव?
मां तव्हांखे ॿुधायो।
जी।
मूंखे हिन में अची करे सुठो ईअं लॻो, पहिरियों त सुठो हीअं लॻो की ॾाॾनि सां पंहिंजे समाज में जेके-जेके जुड़ियल आहिनि चाहे यंगस्टर आहिनि चाहे कोई वॾा आहिनि चाहे कोई भाभी आहे या कोई दीदी या कोई कीअं मतिलबु सभिनी सां हिकॾे ॿाहने ॻाल्हाइण थो मिले जेके असां न ॻाल्हाईंदा आहियो जेको।
हीअ त बराबरि सुठी ॻाल्हि आहे। मूंखे एक्चुअल में मूंखे हिकु मुंहिंजे फेंर्ड ने मूंखे ॿुधायई चयईं की भले तूं ॾह मिंट ॾे या मतिलबु आई थिंक असांखे ॾह मिंट ॾियणो आहे। त चईं असां रियल में ॿुधायूं त घर में असां सिंधी ॻाल्हाइणु टोटली बंदि करे रखी आहे।
हा
और सिंधी ॻाल्हाइण ॾाढा अॼु जा यंग ॿार हिंदी खपे और इंग्लिश खपे हले थी पई त हिन जी वजह हा, न एक्चुअल में हाणे मथे ॻाल्हाए करे लॻे थो पियो वाकई में कुछ आहे असांजी बि कोई संधी स कुच्छ बढ़िया सोच ॾाढी सुठी थव तहांजी।
िसो हिन ग्रुप में जेको उपदश आहे न जेको अ हलेॿ ऐं सु जोो ठीकु
पाण वापस अच या
जेको असां र
हैलो।
ठ
तहांजी आवाज थोड़ी स्लो छो थी वई आ?
हांणे ठीक ति अचेव?
अच्छा! जी जी, उई मांखे लॻो कि ॿे कंहिं सां ॻाल्हाइण तव्हां चालू करे रखो थव, हेॾा सफा चुप थी वयो, लेकिन आवाज़ अच्चे पी, एकदम धीरे धीेरे पी अच्चे। प्रोपर, तहां काथां जा आयो?
हिकदम। ह सारी
हैलो।
हा हैलो
तहां काथां जा आहियो? जी
रीवा शहर रीवा।
रीवा, तहाँ रीवा जा आयो?
हा।
हा हा।
हैलो
हा बाज बा इनउड़ीब्ल
न थोड़ी आवाज़ु रियली सही ॿुधायांव ॾाढी मतलबु प्रॉब्लम थी करेव थोड़ी आवाज़ु। अलाए छा हैलो
अच्चे ती आवाज हाणे?
हा हा हाणे अचे ती, हाणे लॻे थो कि हा कोई आहे फोन ते। हा, जी जी जी जी।
हा त मां चयोम मां रीवा शहर जो आहियां पहिरीं ॻाल्हि त
अच्छा, रीवा में महांजो बुआ जो घर आ और और चल में जाते धोबि पाणी टंकी टंकी जे नाल पाणी टंकी जाथे आहे न हुन खा थोड़ो सो अॻिते रहंदा तव।
धोबिया टंकी धोबिया टंकी चइबो आहे हुनखे
हा हा धोबिया टंकी उहोई मूंखे लॻे पियो कि उहोई चवां की पाणी जी टंकी चवां सम्झ में कोन पियो अचे।
हा हा धोबिया टकी धोबिया टंकी
जी जी
प्रेम नगर त कान्हे प्रेमनगर त न रहंदा आहिन?
न न प्रेम नगर जो न पतो त मूंखे क्योंकि मां बि काफ़ी टाइम खां पोए वेंदी आहियां और मतिलबु एतिरो पतो आहे कि टंकी आहे हुते हाणे धोबिया टंकी आहे कि पाणी टंकी आहे ख़बर कोन आहे? बाक़ी टंकी आहे हा टंकी आहे एतिरो पतो आहे और
छा आहे?
बाक़ी आहिनि चारि पंज भाउर आहिनि पाण, मुंहिंजी मतिलबु बुआ जा पंज पुट अथनि
तव्हांखे वाधायूं हूजेव।
छाजी?
रीवा शहर में बुआ आहे तव्हां जी।
त मुंहिंजो केहिड़ो अचड़ थींदो आहे?
अरे त वाधायूं आहिन घट में घट फोन ते ॻाल्हायूं था त जिअं तवां जा माइट भी फाथा पया आहिन जिय मुहिंजा फाथा पया आहिंन।
जी जी जी ज़रूर ज़रूर सही ॻाल्हि जी बढ़िया बढ़िया तव्हांखे बि लख लख।
हा, अच्छा ॿुधो हिन ग्रुप जो जेको उद्देश्य आहे न उद्देश्य आहे जेको उद्देश्य इहो आहे की असां पंहिंजी मातृभाषा सिंधीअ खे जेको महत्वु घट था ॾियूं असां हिनखे महत्वु ॾियूं वधीक मतिलबु असां इन बहाने सिंधी ॻाल्हाइणु वधाए वठूं पाण में ऐं असां ॼेंमहिल वधीक ॻाल्हाईंदासीं न त असां पंहिंजे नंढनि खे बि सिंधयूंनि जी आदत विझंदा।
विझंदा सही आहे।
ऐंऊ पतो अथव असांजी पहचान उहा हक़ीक़त में सिंधी भाषा आहे जहिखे असां हुन शइ खे महतव नथा ॾियउं
पतो अथव, छा मां मतिलबु हिंदी त ॾाढो घटि ई यूज़ कंदी आहियां मां सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां पंहिंजी मूंखे सिंधी ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजा कोई बि फ्रेंंड आहिनि या जो बि आहिनि माइट कंहिंखे बि फ़ोन करके हिंदी हाणे जी आहिनि भाभी वगैरह त उहे थोडो हिंदी बाकी सिंधी प्रोपर ॾाढो ई सुठो हूंदो आहे और सुठो बि लॻंदो आहे।
बिल्कुलु सिंधी ॻाल्हाइणी खपे ऐं सिंधीअ खे महत्वु ॾियण खपे डिसो ॿारिन जी हाणे मजबूरी आहे जीअं नंढा मानलो ॿारि इस्कूल पढ़न था त हुनखे हिंदी में ॻाल्हाइण हुनजी आदत आ हुनखे करणो ई पवंदो ॻाल्हाइणो ई पवंदो लेकिन असांजे घर में जिअं न ॿार अचनि था त असांखे जेको आहे न ॿारिन खे बिल्कुलु सिंधीअ में ॻाल्हाइणो आहे ऐं सिंधीअ में हुनखे समझाइणो आहे ऐं चवणो कि अगरि तव्हांजा जेके बि दोस्त सिंधी अथव त तव्हां हुन सां सिंधीअ में ई ॻाल्हायो
जी जी जी जी सही
बाक़ी जेके भैया आहिनि तव्हां हुनसां छा था हुनखे सेखारे न पाईंदो न ॻाल्हाए पाईंदो लेकिन जंहिंसां असां ॻाल्हाए सिघूं था
सही ॻाल्ह बढिया बढिया त ही आ मतलबु तांजो अनुभव थव की तांहां पहेरें सांही मतिलब ईअं ॾह ॾींहं थिया। त तांखे ऐड थेई।
हा।
हाणे ई टाइम में एड त तांहांखे केनई चर्चा कई ॿुधायां तांखे।
मूंखे मां जेको ॻालायो तो जेको ॿुधायों थ न इो अनुभव बि आ अ हिक सचाई बि आ मूंखे। आए जेंह मूंखे एड कयो न हुन मूंखे पहिरियों ॿुधायोईं। कि असांखे मातृभाषा सिंधीअं खे अॻते रखणो आ अउ असांखे विषय इहेई रखंदाइंन। असांजो हिन ग्रुप जो मूल उद्देश इहो आ की असां पंहेनजे मा।
जेको फॉर्म असां फ्लिप कयो आहे न त हुन फॉर्म में हेॾी सारी भाषा आयूं आहिन्। त असांखे सधी एड छो करिणो आहे?
हा इहो मां तांखे हिन कारण विधो ॿुधायांव ठीक आह न। कारण इहो थव की ॾिसो हे जेको असांखे जेको बि पैसो ॾिए थी न मालो असां कुछ ॻाल्हाईंदायूं। आ जेको ब बैनिफिट मिले थो हुन शइ जो त हे छा आहे की। ए आई जो ज़मानो अची वयो जीअं घट वर्तमान में ए आई जो ज़मानो अची ब्या। त असां अगर ए आई में असां कुछ बि पुछंदासीं। मेटा में कुछ पुछंदासीं त असांखे सिंधीअ में जवाब न ॾींदो। असांखे हर भाषा में ॾींदो पर सिंधीअ में न ॾींदो। त हे छा आहे की सभ रिकॉर्डिंग। डिसी करे ए आई जो जेको ॾाढो वॾो डायरेक्टर आह हुनखे असां इ सभ साम्हूं वार रखंदास। की असांजी सिंधी भाषा बि हिकड़ी आहे। जेकी ॾाढी एडवांस आ आऊ ॾाढी उहा हि मतलब।
त तां हिक माण्हूअ ता अगर ॻाल्हायो था त तंहाखे घणी इनकम थी मिलेवत?
हा ॾिसो हाणे इहो कोई शइ कान्हे कोन हिन करे। तां थींदोवा की मां तांसां हि ॻाल्हायां तो ठीक आ। ॿुधो मुंजी ॻाल्ह ॿधो तांखे जवाब मिलंदो हिन भई के मां तां सां ॻालायां थो ठीक आ, हाणे मुंजो ॻाल्ह हाणे तडी। केतरो सुठो आ केतरो ख़राब आहे हुनन जे हिसाब सां।
बुधन मुंहिंजी गाल्ह।
हू।
जी आवाज़ रिकार्डिंग थिए थी ठीक आ आवाज़ रिकार्ड में चेक कंदा आहिन। हुनए हिसाब सां हुनखे पॉइंट मिलंदा आहिन अऊ हुनए हिसाब सां हुनखे प। कंदा आहिन भई मां जीअं तां सां ॻाल्हायां तो हाणे मां तां सा सभ्यता में तो ॻाल्हायां। या असां बि में थो ॻाल्हायां या मुंहिंजो मुंहिंजो चवण जो उपदेश आहे। इहे सभ सयूं खे ॾिसी करे ई।
अच्छा हिंअ।
हा।
न अचल में मांजे जी। की मां न जेके एड कया ती त हुननजी पहेरे कॉल तूं रखी करे सघी पई। साम्हूं वारो तोखे कॉल करे तो सघई पर त ईहा ॻाल्ह माँखे थोड़ी सम्झमें न आई त। अक्षर में हुनजो माँन्जो ॻाल्हाइण हाणे मतलब कलखा थियो कोन्हे को।
मां त ॿुधायांव मां थो ॿुधायांव सायाद जेसतां नई जॉइनिंग थी आ न।
कल्ह मां नाइट जो जॉइनिंग कई आहे।
हा।
क़रीबन अठे वजे जाग़।
जी जी जी जी जी जी जी
त अठे वॻे जे आसपासि मां जॉइनिंग कई, मांखे ॿुधाई की हीअं-हीअं फॉम केरु फिलप करदो, फॉर्म में त मां एड थी हुयमि। माहांजे हिकु फ्रेंंड आहे जबलपुर में, हुने ॿुधाया।
अच्छा ठीकु आ, हाणे मां
हा अॻरि थोडी तहां जानकारी ॾेई ता सघो मूंखे ॾाढो सु सुठो लॻंदो और बाक़ी मतिलबु उत्साह की हिन शइ में असांखे कमु कीअं करिणो खपे औ नॉलेज मिलंदो न त ऑटोमैटिक साम्हूं वारो कमु थोडो सुठो कंदो।
हा हा हा
की हिअ उवई थी वई न, की असांखे स्पीच ॾेहिड़ी आहे। सिं भले हिंदी हुजे, सिंधी हुजे कुझु बि सि मतिलबु हिकु एतिरो आहे पंहिंजी मान्यता, सभ्रता जेको बि आहे सुठे सां ॻाल्हाइणो आहे। ठीकु आ, मतिलबु हिकु आयो मैसेज माॾे, माॾे मैसेज न आयो हिकिड़ो वॉइस मैसेज हिन ग्रुप में ई आयो हुओ, की मांखे कंप्लेनियूं ती अचनि पयूं त थोडो तव्हां सुठे सां ॻाल्हायो करे, त इहा ॻाल्हि मूंखे ॾाढी सुठी लॻी की कोई वॾो माण्हू आहे सपोटेट में, ये रि रिकॉडिंग थी त ॾाढो जी जी। न न न ॾाढो बढ़िया, सही ॻाल्हि
हीअ त ॿारह, ॿारह मिनट में फोनु कटजंदी आ ॿारह पंजे से, तां कॾी फोनु कटजो न कॾी बि ध्याण करे हे। कॾी बि तां सां कैसां मानलो ॻाल्हायो तव, तव्हां खे मज़ो घट तो अचे त तहां फोनु न कटिजो, पंहिंजो पाणेई ॿारह मिनट ते पांच या दस सैकेंड में कटिजी वेंदी आ।
अच्छो, पाहिंजे लेखे कटजी वेंदी।
पंहिंजे लेखे कटिजीं वेंदी, तव्हांखे न किटणो तव, ठीकु आ ध्यानु रखजो इयो।
अच्छा, जी जी
बाक़ी, बाक़ी मां तहां सां वरी बि ॻाल्हाए सघां तो, अञां मांखे लॻे तो तहां त चङो ॻाल्हाया। तांखे ॾाढी सुठिय ॻाल्हियूं ॿुधाए सघा तो, जेको मूंखे नॉेलेज आ। पो वरी मौक़ो लॻंदो त वरी ॻाल्हाईंदोमांव मां तहां सां।
जी जी जी त तव्हां मतिलबु हिकु जणो हे